हेलो।
हँ कहियौ।
जाइये आवाज, हँ हँ आबैये।
एती देर की कऽ देने छलियै। कहाँ किछो करै छी वैह ऑफिस मे छी ऑफिस मे काज क रहल छी।
चलै छी आब। नहि चलै छै तऽ हम कहलियै ऐपे मे कोनो दिक्कत हेतै।
ऐपे में दिक्कते छै कि
हुं जादा लोड भ
हुं।
हो जाइ छै न एक बेर मे। आर कहियौ।
लोड नहि उठा सकै छै, हँ बढ़िया छै। की कहब कम्पनी खुलल अछि, कम्पनीमे ओकर हुं नास्ता भऽ गेल।
की कहलियै, अच्छा अच्छा।
ह कम्पनी खुलल छै तऽ ओहि वजह से ऑफिस आबऽ पड़ल हन।
अच्छा अच्छा। नीके अइ ने, काम करबाक चाही।
छुट्टियो दिन काज करू।
एं।
आ छ छ छुट्टियो दिन के काज करू। आइ छुट्टी छै ने।
सनडेओ के चलते, त नेक्स्ट दिन छुटी देत ने।
हं से तऽ एकर तऽ ओटी लागत पैसा त एकरो मिलबे तेहेन तऽ नहि छै, एहेन नहि छै जे पैसा नहि मिलत, पैसा तऽ मिलबे करतै, आ संडे के ड्यूटी केलियै तऽ यानि पैसा मिलबे करतै।
अच्छा एक्स्ट्रा। बढ़िये ऐ तखन तऽ। कामो भऽ जाइएा बैस कऽ कथी करब।
बिलकुल सही कहए छी, सही।
भाभी ठीक।
हं सब बढ़ियां छै अहाँके चाय नश्ता भेलै हं
चाय भेलै नास्ता ने भेलै एतेक जल्द के करते ह नओ बजे उठिते छियै हुं हुं हुं
बेरोजगारी बढ़ि गेल छै न
हूँ
हेलो
हूँ
हेलो
कहियो न अवाज नइ जाइय
हँ आबैया आहा बइजते छियै हँ आबैया
तऽ बाजै छि आब अहाँ लग अहाँ लगन आवाजे नइ पहुँचैए तऽ हम आबयमे की करू आब अहाँ कहियौ ई ऐप ऐप जे छै ने लोक कन्फ्यूज कऽ देतै
क रहल छै
एतऽ कत सँ भोज भात हैत नय नय एतय कतयसँ भोज भात हेतै
हँ उम्हर तऽ पार्टी होइत हैत अहाँ सबके
ओ पार्टी करेले तऽ टाइम चाही ओ पार्टी करै लेल टाइम चाही न से टाइम नइ ने मिलै छै
हं हं
हं से तऽ सही कहै छी हं
आर बतबियौ देखलियै हमर रील्स
हं देखलहुँ तऽ अहाँके रिल्स अइछ बढ़िआं अछि बनबै छियै बढ़िआँ लागल मैथिलीमे बनबै छी रील आहां हमरा फॉलो बैक नइ देलउ लेकिन
पता ने कइलै ओएह आब देखै छय तऽ अहाँ फोन केलियै एइमे की छै दऽ देब बहुत कमे लोक छै देखलिया नइ
बापरे बड कम लोक अइछ ने हम तऽ नाम लिख क भेनलउ से मिलल नय आंय
हँ ओइ पर देखलिय नइ एखन कनि देर पहिले उठबे केलीय देखबै
ह नाम तऽ लिख कऽ भेज देने छलउ
हँ देखबइ ढुंढबई मिल जेतइ की भ रहल छै
हं से त छइ और सब तऽ बढ़िआँ छै कहाँ किछ होइए बैसल छी काज करै छी और की करब
तेछा
बड़ जिंन्दगीमे एखन रहल की यए हमरा सबके
हँ तै होत सेऽ गुजरात मे सुरत गुजरात एके छय न
हँ हँ ओ गुजराते मे सूरत आबै छै कि
हँ ओहे तऽ
ओर आई त अहाँ सबके स्पेशल भोज भात के प्लान हेत पार्टी सार्टी के संडे क
हू देखियौ तैयो तऽ सब दिन आठ बजे जाए छी आई चारि बजे जेबै
हँ
ह हँ बढ़आं छै सोब आदमी बढ़िआं छै
ओ कइलै ग्रुप सऽ लीभ भऽ गेलखिन
लै ओन ओ हुनका शायद पता नहि की भेलै राइत मे रिमूव कऽ देलकै हन शायद कियो ओकर स्पॉन्सर जे छैथ शायद
पागले छय की छोड़ू
आब तऽ देखियो न आब देखियौ ने टास्क तऽ पूरा छै देखियौ आब पेमेंट अबैए कि नहि आबैए तकर बादे ने बिस वास कैल जे किछौ चीज पर
नहि जे एतै ने तऽ जे करेने छै ओक ओ
अहाँके के करेलेथ हन अहाँके के करेलेथ हन डाउनलोड
ई टॉपिक पर नहि बाजि सकै छी एहिमे
अच्छा
उहू
अच्छा चलू तहन पर्सनल मे तहन बात कऽ लेब
हु हु और कहियौ हम वीडियो देखै छलियै भोज के मे हमरा मे बोर के फोटो आबि गेल बोर नहि होइए बोर किये दऽ अ कथी बेसन जे बनै कथी के बनै छै
बोर समझै बोर बनै छै बेसने के बनै छै
हँ ओहे के फोटो आबि गेल भोजक याद आबि गेल हमरा
अच्छा बाप रौ
भक भोज नहि होए छै यौ उ अहाँ सब दिस होइया
हमरा सब दिसन होए तऽ यऽ लेकिन हमर सबके भाग्य एते खराब यए जे जखन गाँवमे रहै छी तेखन भोजे नहि होइय
ह्ह तऽ आबि जेबाक चाही ने अपन अपना मे जे कियो किनको देहान्त होए छै तऽ आबि जेबाक चाही
आब हम भोज खै दुआरे एतऽ स अपन छोड़ि क आऊ
हँ तऽ भोज के
नहि ये जतेक जते खै लेल नै एब ओते रस्ते में खर्चा भऽ जेत अहाँ सबके
हँ व‌एह तऽ
हूं ई गांवे के लोक लेल ठीक छै, हमर सब के चाचा सब जयनगर में रहै छैय एकटा भोज नैय छोड़ै छै। छियै।
ठीक न
भोजक प्रेमी आदमी सब। यौ खाय वला सब दू-दू स‌ए रसगुल्ला खा ल‌ए छैय।
हम अपने चालीस पचासटा घिच दैय छियै।
चालीस-पचास टा। खेलाइ पिलाके बाद
खेला के बाद
गै माय गै बड्ड क्षमता अइ गै माय चालीस-पचास टा हां। मैथिल छी, मैथिल। शुद्ध मैथिल हूं।
ह्म बिल्कुल-बिल्कुल यएह तेय प्रसिद्ध छै।
हां मिथिलांचल के भोज, हमर सबके गाँव मे मधुस् श्रावणियो नै छै ककरो जे शाम के जैतो घूमय लेल कनी मजा आबितै की बताउ अहाँ के बड़ दुख
हे हमरा सबके हूॅं हमरा त गाम मे तऽ अछि बियाह तऽ भेल छथि तीन-चारि टा के
उ लड़की के हमर गाँव मे लड़का के भेलैया तीन चारि टा के नै टोले मे भेलैय दू तीन टा के तऽ आब ओकर सबके कोजगरा के भोज हेतै। मधुश्रावणी नै भेलैये ककरो
ओहो देखियौ ने बियाह भेलै तऽ भाग कते खराब छले, हमरा अयलाके बाद पूरा शादी भेल हन।
बरियातियो नेय गेल हैब।
ग बारती छोड़ूं कम स कम सरातीयो तरफसे तऽ रहितहुँ सरातीयोमे नै छलहुँ।
ह्म ह्म गै मैय गे सही मे भागे खराब अइ
हूँ
तऽ आबि कैला गेलियै रहक चाही जहन पता अइ कि गाँव मे भोज भात होय। बला छैय, लोक कत्तौ से नै आबि जाइ छै।
हूॅं लेकिन इहो देखल जाइ छैय, ने हमरा ई अथी मिलल अछि, एहन बढ़ियां अथी मिलल अछि। पोजिशन फेरो ओहि पर हम नै पहुँचब तऽ फेर ककरो और बजा लेत ओतय।
हूँ वैज्ञानिक किसा
हमर गाँव मे तऽ लड़की नै छैय बेसि हमर टोल में छैहियो एगो दूगो पढ़ाई करैत छी तऽ उमरे बियाह करत ने उएह के जमानाथोड़े छै, अठारह साल क देतै।
मैं नही बनाउंगा उनका रिपोर्ट। मैं क्यू बनाउ मैं अपना ही बना दिन का सारा भरके जा ऐसा तो नही ठीक केह रहा हूं मैं। रिपोर्ट हां सट का सब पैसा भर दूंगा उसका हां वी बॉल हो अप ह हाँ सब टेस्ट का भर दूगा रिपोर्ट हां।
काम करै छियै। अहाँ के ऑफिस शान्त हे, लेकिन बेसी हल्ला- गुल्ला नै होइया।
हां तऽ हमर सब ऑफिस मे बेसी आदमी छै अखन तीने आदमी छैय, यानि हमसभ टोटल दिन के रहै छी आहाक पाँच आदमी
सब मिल क समभाइल लै छियै ह्म
हं हं
भाभियो के लो जइयो घुमबऽ लेल सुरत गुजरात
सोचै छी बौआके मूड़न करू अहाँके फरवरी मे तइ दुआरे आब कहलियै एके बेर मे तहन
हँ मुड़न ह तीन साल मे होइय कि पाँच साल मे
तीन सालमे तीनो सालमे होइ छै पाँचो सालमे होइ छै आब अहाँ जहिया क सकै छी तीन सालमे करैके मून तीन साल नइ त पाँच सालमे कह पाँच साल
अच्छा अच्छा नइ कतौ कतौ रहत जे नइ पाँचे साल मे होबक किछहन तइ दुआरे पुछलउ हें आई मुड़न के भोज खुआ देबै से कही देल
बिल्कुल बिल्कुल मुड़न के भोझ सबके इनवाइट रहततै अहाँ के
हूँ हूँ हू
नीक रहै छै ठण्ड फरवरी सबके भोज नीक रहै छै
हँ हँ
हं
नइ बेसी ठण्डा नइ बेसी गर्मी
अहाँके घर सुपौल अय
नय नय
नय एतऽ बेनीपुर हँ दरभंगा लग जे छै
हँ दरभंग लगन छै
अहाँ सबके घर स दरभंगा कते दूर अय
पैंतीस पैतीस छत्तीस किलोमीटर अइछ
कते
आधा घंटा हमर तऽ घ-घर स नन
हूँ
हमर घर तऽ मोटरसाईकल स आधा घण्टा
अच्छा मतलब दस पन्द्रह किलोमीटर के आस पास
दस पन्द्रह किलोमीटर तऽ हमसब तऽ सात आठ मिनट मे चइल जाई छी
मतलब अइ तीस किलोमीटर चालीस किलोमीटर
तीस पैंतीस किलोमीटर
ओ दूर अय तन हमर सबके घर स जयनगर आठ किलोमीटर छी हमर सब
जयनगर
हँ हँ
अच्छा
हँ घर घर ओते छै न तऽ ओतै छय सबटा
हँ
फेर बतबियौ कुछ
आर सब बढ़िया छी हम की कहों अहि ने कहब गाँव मे अहाँ रहय छी त अहि ने गाँव के हाल
बो दू दिन, दू दिन से मौसम बड्ड नीक छै गांव मे।